नहि जा रहल छै की हेलो हाँ कहलहुँ आज नहि सुनाय दै छै हँ कहलियै अहाँ के आवाज नहि जाय रहल छै की
अहाँ के आवाज तऽ सुनाइ दैय रहल हन अहाँ के आवाज तऽ सुनाइ दैय रहल हन
नहि छै
बोलियौ बगक तनीयों तनीयों ई लगै छै नऽ कि एप्लीकेशन केँ भी कुछ अ-अ करय पड़तै ई नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत होय रहल छै एकरा मे
हेलो
कहलिए एकरो नेटवर्क प्रॉब्लम मे भी बहुत दिक्कत होइ
हाँ नेट
कहलियौ नेटवर्क प्रॉबलम मे भी बहुत दिक्कत होय है हँ ई एप्लिकेशन मे भी होय रहले ह लगे छै इहो एप्लिकेशन केँ भी कुछ कम्प्लेन उम्प्लेन करय पड़ते
हाँ
ओ कैले रहि कहलियौ अ बच ओ तऽ बच्चा सब पढ़य लए चलि गेलौ की
नहि बच्चा सब अभी नहि गेलै हन जयते चारि बजे सँ बच्चा बुतरूक दोनो जाइ छै पढ़य ले ट्यूशन ट्यूशनो पढ़ैत छै तऽ कि की कहियो खर्चे जते ने हो जाइ छै एक हजार रुपैया लय छै मास्टर उएह सभ चीज छौ आजकल जनबे करै छौ महँगाइ कतेक बढ़ि गेलै हन
हूंम्म
ई कहियो ऐसे चले छै सब कुछ मे तऽ पैसे लगे छै फूलो मे पैसा लगै छै
जाइके पड़ैमे एक हजार जायके पड़ैमे एक हजार रूपा लै छै
हँ ओतना लागि जाइ छै हँ आ बाल बुतरु तैयो नहि ने समझतो तऽ की कहियो बाल बुतरु तैयो नमक हरामे होइ छै जानबे करै छै छहो
ओ
बाल बुतरुक तैयो हमर मुँहे देखै छै की कहै छौ
एक हजार ट्यूशन फीस
सोलह सए इसकुल मे लगै छै से
ओ यानी छब्बीस सौ होइ ने गेल तऽ
हँ तैयो बाल बुतरूके पढ़य लए नहि चाहै छहो
ओ तू तू पढ़बे करै छौ बड़का बड़का उतरूबा बड़का बुतरूआ तऽ पढ़बे करै छै
की कहियो बड़के बुतरुआसँ तऽ परेशान छियै हम की कहियौ बड़के बुतरुआसँ ज्यादे परेशान शान छी इएहे सब धन्धा चलले छो कभी बड़ा बनि जाइ छौ कभी छोटा छ कि पैसा लै घड़ी बड़ा हो जाइ छौ
सावन सावन मे छुट्टी होय तब भेज दियौ
हँ जायल तऽ तैयारे रहल छै जाल दुनू गोर उठैले रहै छै की कहियो
सावनमे भेज दियए आरकी
लेकिन नहि रहतौ तऽ हमरो दिक्कते ने हो जाइ छै से बात हो जाइ छै तनी बाहर भी तर के काम आब करि ले छै इतना तो बड़ा हो गेल छै
तऽ तो तऽ अपनेसँ भी केैरे सकइ छै ही न
नहि ने करि पाबै छी छी अपनेसँ
ओ
घरमे सेल्फे डिफरेंसमे रहै छियै सेल्फे जे भी किचन हमरे अन्दरमे छै तब रोटी हमरेसँ बनै छै सभ तरकारियोर बनै छै ओहो सेल्फे डिफ्रेंस होलै अकेले बनबै छियै
अपने सँ काम भेले सँ
नहि घर
कहै छै त
जानबे करै छ आजकल घरो में कामे हो जाइ छै घरोमे कामे ने हो जाइ छै की कहै छहो कम काम रहै छै की
रैइजेतौ आराम रहैजइतौ
किया हँ तऽ ई रहिए जेतै
हुँ
जरूरत जादे होशियार छै ई बात छै
आगन बारी वाली फोन कै रहल
तोर होइ गेलौ खायइ ल पियए ल होइ गेलऽ की आँय हेलो हेलो हेलो
कहलियै आवाज आ रहलै हँ हेलो
ओ तऽ हमे खाली बोल रहल छियै तो बोलिये नहि रहल छौ कहाँ रहै छौ तू
हाँ तऽ हँ हं तऽ बोले रहलियै हन के बाज नेटवर्के प्रॉब्लम हाँ अच्छा
मौसम आर तो ठीके छै हमे तो हमे तो कोठे पर एके बार चढ़ि गेलियै की कहे छौ
बापरे हमरा देने बहुते रौदा छै अभी तक
अच्छा
लगै छै साँझ आर बजे सात आर बजे रौदार खतम होतै तनी मनि लगते यहाँ धूप खतम होलै है
गाछी बला सब आम टुटि गेलऽ की
हँ टूट गेले
क्या गो गाछ रह।
आइत कले कल्हे तऽ दस गो लगै छै सागवान के गाछ लाइ कऽ लगेलियै हन
अच्छह
दस गो सागवान दूगो केला दस गो सागवान दूगो केला
अच्छा
हँ सागवानके गाछ देलकै सागवानके गाछ देलकै बीस बीस रुपैया आ केलाक गाछ देलकै पैतीस पैतीस रुपैया मऽ
ठीके कऽ केला लगा देले से चलो आ पर्यावरण पर्यावरण की कहे छै ऊहो शुद्ध होतो और की ऑक्सीजन आर मिलतौ
हँ ओ लकड़ी बड़ा होइत होइत तभी के तऽ टाइम लगते लगे छै कलके बीस साल लगेतै
तऽ डबल ट्रिपल पैसा दै के न जयतो जितना जमीन छौ उतना अपना पैसो हो जतौ भए जेतो तऽ ओकार सॅं दुनो काम हो जेतो
पच्चीस लाख रुपए कठ्ठा छैलै जमीन
ओ करबो लेऽ ले होबहो सस्तिय मे न से बात छौे ले ले होबहो सस्तिमे तब नऽ होलो पच्चीस लाख
हँ तऽ आठ लाख मे लेल रहे आठ लाख मे लेल रहे एक कठ्ठा दो हजार छोए मे लेल रहेै
अच्छा ठीके पैसा एन्ने उन्ने लगा देय छै तऽ दूगो पैसे देक जाइ छै आर की
हँ अभी भाव होइ गेलै हन पचीस लाख रुपए कट्ठा
अच्छा
ओ
ठीके केयल गाछ वृक्ष लगाय देय लऽ आदमीके जानै छहो गाछ वृक्ष लगबैके चाही समझलहो न हर आदमी क कहे छै जितना जन जन्मदिन मनवे छै न उतना गाछ लगबैेके चाही
लगबैके चाही
हूँ
हँ तबो
गाछ वृक्ष बाल बच्चा केे नाम से अपन नाम से सब कुछ ई सब चीज करैये चाही इ आर होलो देशे के हितके काम होलो
हँ नहि तयो जाय छियै दू सेय सत्तर रुपा खर्च खर्चा होइ गेलै तैयो गाछो लगबै
अहाँके माय बाबूके तबियत आर ठीक रहै न छौ
हँ माय बाबू के तबियत ठीके रहै छै खाली बाबेके तबियत तनी गड़बड़ छै
ओ की करबहो बाबा के उमरो ने होल चललो आब
की कम कम से कम चाइरो पाँचो पोता पोती के बिआह देख लेथिन
हँ देखबे करथिन देखहो भगवान चाहथुन तऽ देखिए ने लेथुन
सभ तऽ भगवाने पर ने छै आब तोरा हमरा तब हुँ
कइल एगो झाँझी आयल रहखुन ओहो कहै रहथुन की आ कल आयल रहथिन शाम के घर पर चाय उ पी कऽ गेलखिन हन आ आइ कहब करे रहथिन भोरे की से आ गेल रहिये धरेन्द्र जी कऽ घर पर अ दादा तऽ एकदम फिट लगे रहै हम कहलिए तोरे नियन रहथुन ढुलकिन रोज फिजिकल एक्सरसाइजर करै छथिन तऽ ठीक छथिन
हँ तऽ
तऽ हमरा कहै रहै कि तऽ हमरा कहै रहै कि हो हॉस्टल मे काम करेंगे क्या हम कहले नहि नहि नहि करते बाबू कहइ छथिन बैठल पचास हजार मिलै छै कथि ले दस हजार मे खटे लै जेते
नहि हँ तो आजकल ई है सब छै जब एक्सरसाइज करहो योगा करहो तऽ शरीर फिट रहतो आ नहि तऽ शरीर मे जानबे करै छौ रोग वला दुनिया भरिक आदमीे के ऐसे ही परेशान करै छै जर जुआन आदमी तऽ परेशान हो जाय छै नहि कहाँ अरे छोड़ऽ ने हमर फिटनेसके हमे की आब फिटनेस पर ध्यान दियौ होइ गेलो आब फिटनेससँ
हमे देखहो न डेली दस किलोमीटर शाम मे चलै छीए दस किलोमीटर डेली
नहि घरे से नहि ने छुट्टी मिलै छौ तऽ कहाँ घुमबऽ टहलबऽ
दूगो बाल बच्चा ओकरा मे घर मे तो टाइम नहि ले छै बा
नहि न मिलै छै की करियै बिजनेस इस्टार्ट कलिए हन देख बिजनेस चलते तऽ ठीक छै नहि चलते तऽ जते आर की कहै छौ
कोन इहे बला बिजनेस
हँ छोड़ऽ ने ओ सभ अभी ठीक छौ ठीके छौ आर सब जाइ छियो बच्चा बुतरुक बोला रहलो हन हँ ठीक करबऽ बादमे फेर ठीक छै हँ हँ ठीक छै हँ रखै छियऽ ठीक